हेलो।
हेलो।
अहाँके तबियत सब नीक छै नमस्कार।
नमस्कार हांँ हमर सब तबियत नीक छै अपने के तबियत नीक छै।
जी हमरो सब तबियत नीक छै। अहाँके बड़ा याद आबत रहै छै, तऽ हम अहाँसे मुलाकात करै छी।
ह्म, अपने तऽ यादे ना करै छै।
न करै छै ने। बात करै छी अहाँके कैसे यादना करै छी हम अहाँ गजबी बोलै छी कबू कबार।
हम गजेबे न बोलै छी
अच्छा आओर सब बताउ ने अहाँके तबियत सब केशन छै
हमर तबियत नीक छै।
तबियत जी हमरो तबियत त नीके न छै आत सब तबियत नहि छै।
हँ सब नीके छै।
चलू अहाँ कीछो करै छियै की।
ना करै छी लाइन कट गेल छै।
ओ तो ग्प खाव से बजै छै।
हँ बहुत झड़ै छै माटी लाग गेल छै ने ओ झड़ै छै। तीन।
ओ। चलो तऽ ताप ताप तऽ ठीके छै
ह । सब ठीके छै।
हँ। सब नीके होवे के चाही की।
हँ सब नीके भेल छै। अपने बतबै छय अपने की करै छै।
जी हम कुछो न करै छी यहाँ से बतिया छी अभी बेड पराल राही छि। परेशान करै छै आजु फेर
आ जब फेर लाइट बड़ा परेशान करै छै चलनते छै ओत सर्ट गेले छै ने
ओ। हँ लाट ब त पड़े छै लाइट आ थड़े काट ले होै छै। जरूरी पड़तै ह तब
जररी पड़ैत छै तऽ लट तऽ हयबे करै छै।
हँ।
हू।
आहा अपन बताऊ।
की कहै छै।
बोलै छी आ अपन बताउ न।
हँ हमरो सब नीके छै हम की बताबै छी अपने के
ह चलो तऽ ठीक छै अहाँके खाना पीनामे की की भऽ गेल छै ऐसे तऽ अह सुनै छिय कि अहाँ खाना पीना खाइए लेलने छी।
हँ हम तऽ खान पीना खाइए लै ले छी।
त की की खैल छी बताउ न तनी।
आम त चावल खाय ले छै दाल भुजिया बैगन फ्राइ आ रेती खाय ले छै करैलाके भुजिया खाय ले छै अपने करैलाके भुजिया नीक लगैत छै।
जी हम तऽ नीक लागै छै आ खयबो करै छी हम।
आ। अपने के की की बनाय अबै छै।
हमरा सादा खाना बनाबै आ जाइ छै जहिसे हमर दिनके गुजारा चल जाय बस जैसे दाल हो गेल भात हो गेल चावल हो गेल इह सब।
अं्डा न बनाबै छै।
आँ
अं्डा न बनवइ छै अं्डा।
के ऑमलेट बना लेबे छीयै आओर कुछु एक दूगो चीज भी बना लेबे छी जदाा कुछो तऽ न बनै छै हमरा सब अभी।
ह अंडा अंडाके उबाल क खाइ छी।
ह अंडा के तऽ उबालके खयबे करै छी।
हँ बड़ा गरमी दै छै इतना रौदामे कैसे खा लै छी अपने।
गर्मी तऽ देबे छै अंडा तऽ गर्मी देबे छै लेकिन की करू भूख लागै छै तऽ कछो थोड़े बनै छै दिमागमे आबै छै।
हँ ई त बात छै लेकिन अथी न करै छै अंडा न खाय छै इतना दरौदा मे कोन अंडा खाय छै।
ठीक छै आब न खाइ छी अहाँ चिन्ता न करू।
हँ नहि खाइ छै ग्लूकोज पियै छै।
ग्लूकोज पर कियत रहा छै अभी नहि खतम भऽ गेल छै तऽ की करब
खरीद जाइ छै इतना गर्मी मे। रौदा में कम से कम पिये छै। केना
जी जी खरीद लेबै छी चिन्ता न कर।
हँ खरीद ले छै।
ह्म। आओर बताउ ने
आम की बतबइ छै।
अहाँके तबियत उबियत सब नीक छै।
हँ तबियत सब नीक छै अपनेके तबियत नीक छै।
हू।
ह हमरो साथ तबियत नीक छै।
आओर बताउ
ह अपने पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै।
जी सब नीके चलै छै। अपनेके सोचै छी अहाँके एडमिशन भ गेल छै।
हँ हममे एडमिशन हो गेल छै जयपुर भेल छी।
ओ त पढ़ै छियै
नहि जाइ छ अभी अभी क्लास शुरू नहि होइ छै। तभी नाम खेल छै ।
इतना लेट से क्लास शुरू होइ छै एडमिशन अहाँके पहिले ही हो गेल छै न।
ह एडमिशन सभके पहिले ही होइ छै। ओकरा बाद सभकेती बनै छै।
ओ।।
हँ।
और बताई न आहा सबके -सबके त
की कहै छै। हेलो।
हेलो हेलो।
हँ की कहै छै।
बोले छी कि अम्मी पिता मातााजी ई सबके अहाँ बतैली छी अपना पढ़ाई लिखाई के बारे मे सब नीक छै ओ लोग बोलले य खुशी भेले य हुनका।
हँ सबके खुशी मिलै छै। हमरा पढ़ई के छै। एक मुखी कहज
जी चलू तथा हम हमरा खुुशि के बात बताबै छै।
हँ अपने की अपने पढ़ाइ लिखाइ नहि करै छै।
नाम करै छी न ओहि ल तहन से बोलली ह कि सबके खुशी भगै छै।
पुस्तकालय जाइ छै तऽमे किताबो सभ ओहीमे छै।
हम न ने जाइ छी तबे तऽ न तऽ हम ला न दै छी अहके कितबो ओहिमे छी तऽ अहाँके काह ने ले आबै छै ओ काह ले छोड़ देेले छै ओहिमे।
की कहे छै।
बोलै छी छोर काह ल देबै छी ओहिमे ले अती।
ले अबे अभी न जाय छीने त लेे छै।
नहि त उह हटा न दै छैै ओ सब हटा दै छै कई दू महिना से बेसी भऽ गेल छै। एहि लए कहै छियै अहाँके।
जे महीनामे भेल छ।
न म हेल छै अभी।
अभी एके महिना भेलल छै।
तैयो एक महीना कम थोड़े भऽ गेल छै। एक महिने अमे। सोचले हो कि तऽ एते ने एकर किताब छूटि गेल छै तऽ ओ हटा देबे छै देखू की होइ छै क जादा दूर छै एकिन जाइ छैब छै।
हू। क जाइ छैख दिनै छै।
एक दिन काल मतलब बीस मिनटमे लगबे पड़ै छै मुश्किल से
हँ बीस मिनट तऽ लगबे करै छै।
हँ।
और बतबै छी अपने की की करै छै।
हम अभी कहा कुछो करै छी बैठ के अहाँ से बतियाइ छी और कुछो नय करै छी। अपने की की करै छै अपनेके तबियत सब नीक छै।
ह हमरा सब तबियत नीक छै अपने के तबियत नीक छै।
जी हम तऽ सभ तबियत नीक छै अहीँ जैसन छी हमूँ आ सभ तबियत नीक छै।
सब तबियत नीक छै।
जी हमो सबके ब हमरा कोनो दिक्कत नहि प छै।
ह। ह।
आओर बताउ की होइ छै।
हम तऽ सभ आरामसँ घूमै छी। रौदा बारा तेर जुगल छै।
हँ लौद त। हमरा तऽ लागै छै गर्मी ओहो हम घरमे छी तऽ आओरी लागै छै गर्मी लेकिन की कर सकै छी।
हँ अपने न खाय ले छ तऽ भूख न लगै छै।
नहि हमरा तऽ भूख नहि लागै छै अभी भूख तऽ तनिो नहि लागै छै।
अभी ले खाना नहि ख ले छै भूख त लगबे करै छै ने।
भूख न तनी मनी लागै छै आब तनी जााक ब्रश करै छी खाना पीना तब ने खााय छै जााक तनी देर समय लागै छै।
हँ अभी तऽ समय लगबे करै छै।
ह आ तखन भऽ गेल छै न कथि कथि खैल छी।
ह तऽ अथि खाय ले छियै दालि चावल सबजी खाय ले छियै तरकारिओर लै छै। परोड़ के तरकारी देख के नीक लगे छै।
जी बारा निकला होै छै।
परोरके भरुआ खा लै छै।
जी खैले छी। त तऽ मसाला खुबे न लागै छै ने।
हू। तेलमे भूज भूज क बनाबैत छी।
हँ लेकिन जादा मसाला वाला चीज न ने खााय के चाही बड़ा दिक्कत करे कोनो पताा छै कि।
हँ ओ तऽ पता करै छै आओ कन्नी साफ नहि करै छै।
जी आओर बताउ सब जे एटोनो होत से दी लोको के बीमारी हो पै छै त बारा खातरा होइ कोइ छै चलू चलू त नीक छै से अहाँ अपन ख्याल रखै छी ठीक।
ठीक छै ठीक छै।